हलो!
हा, हरे माधव, हरिओम! ॿयो केड़ो हाल आ?
सब आनंद मंगल, तहां ॿुधायो?
मांजो बि बढ़िया मस्त।
काथां पि ता ॻाल्हायो?
इहो न ॿुधाइणो तव।
अच्छा, ईंए आहे छा? असां त सभिन खे ॿुधाए छॾयो। हाणे सभ असांजे घर अची वेंदा, मिठायूं खाइण।
न न
असांखे त एड़ो कुछ कान्हें भाभी, असांखे त इहो न कें चयो की न ॿुधाइणो असां त एड़ो कुछ नाहें, पर हलो तहां चौ ता, तहांजी ॻाल्ह मञूं ता, कोई वांदो नाहें। केर केंजे घर अची, मिठाई थोरी न खाई वेंदो।
उहो ॿुधायई, माखे बि न पतो हो, चयई भई नालो औं शहर जो न ॿुधाइणो आ
अच्छा, कोई ॻाल्ह कान्हें भाभी, ॿयो ॿुधाइ भाभी शाम जी छा, चांयं वांयं थी वई?
हा हा, हाणे अञा, चांइं ॿांइं ठाई, हाणे पो सतें खां पो, आरती वारती ट्रिन कंदम।
अच्छा
हा हा
आरती हाणे तहां ई कंदव ईंएं?
हा, हा हा, तुलसीअ ते वारी वेंओं मंदिर मे आरती कंदी आयां।
अच्छा, केढ़ी झूलेलाल साईंअ जो अथव छा मूर्ती? रसोई वाले कपड़े थोड़े गीले पड़े थे, वो डाल के आनें। हा, भाभी झूलेलाल साईंअं जी अथव मूर्ती घर?
न न, झूलेलालजी न, मां साईंअं जिन जी कंदी आयां।
साईं जन मतलब?
न, हे साई मां हे बाबा ईश्वर शाह जन। हरे माधव वारा? हरे माधव ॼाणींदा हूंदव न, कटनीअ में हरे माधव वारा।
न, भाभी मां त न, हा, हे हा इ खाली आई लंबा लंबा रखे छॾो न भाभी म न जीअं भई सचिदानंद हूंदा आहिनि ईअं त चओ थ्हां मां सम्झियमि न वरी
हा उहो ई हरे माथ वारा बि हूंदा आहिनि आनंदपुरी हरे माधव हा हा
अच्छा त तव्हां आनंदपुरी ते जय सचिदानंद चईंदा हूंदा न
न मां हरे माधव वाररी आहिय जंहिंजी आरती उहा ई हूंदी आ हरे माधव जय सचिदानंद में हा हिकु ई नामदन हूंदो सांईं जिन इनि जो ई वरतलो न शुरूअ में त हिननि ई ॾिनो हुयो
अच्छा अच्छा भाभी हा ॾिसो गुरूअ मुंहिंजा ॿ ॿार आहिनि भाभी
अच्छा शादी वादी थी वई अथ पुटनि जी
हा हिक पुट जी हाणे कराई ऐं नंढड़ी गुड़िया नंढड़ी आहे तव्हांजा भाभी
मुंहिंजो वॾो आ गुड़िया बि आहे शादी न थी अथसि फाइनल अञा हाणे पास कईं ॿाहिरि पढ
फाइनल कयो अथई
हा अउं बाबू हाणे कॉलेज में वियो
अच्छा हा त लॻभॻि साॻी उमिरि जा ई ॿार आहिनि ॿियो अच्छा ॿावीह टेवीह चोवीह साल अञा सही आहे भाभी ॿियो ॿुधा राति रोटी छा था ठाहओ
हाणे ॾिसां चवां पई सेअल भाॼी ठाहियां अॼु हा पालक चांवर ठाहिया हआ
हा हा पालक चांवर ऐं सेेल भाॼी राति जो खाईंदा आयो छा
हा अॼु चवाां पई से सेअल कंदमि अॼु चवा पई
समझाएस कुझ चए न न शांती सुभाणे ग्यारस अथव भाभी चांवर न ठाहिजो
हा पतो आहे न ॿारींदी आहियां न न रखंदी न रखंदी न आहियां ॿारींदी आहियां हा ओॾे खाटू श्याम वई हुयमि न वारंदी ते खां पोइ
विया हो खाटू श्याम?
हा होलीअ ते वई हुअमि।
अच्छा, भीड़ मिलेव ॾाढी?
ॾाढी ॾाढी भीड़ उते रहदीं आहे।
भीड़ हा लाइनूं ऐं भीड़, तव्हां विया वरी? अच्छा माहाकालेश्वर, हा महाकाल जो
टिकेट ठहियलु आहे। उते वेंदमि हा
तारीख ते
हा बेटो अऊं मां।
त मौसम बारिशुनि जो अथव।
त छा आहे महाकाल न वञी चारि धाम हेॾे घुमी ईंदासीं।
अच्छा ओंकारेश्वर बि थी ईंदव? हा मुंहिंजी बि सुभाणे भेण वञे थी पर उहो उते थी वञे इये द्वारिकाधीश ऐं नागार्जुन आहे जेके ते उते शेवा जो, इअं न करो छा था करो? हुते वञे थी अहमदाबाद ॿियो ॿुधायो भाभी, सब उहो अहमदाबाद हुन पासे गुजरात आहे न भाभी उते गुजरात जी तरफ
हा हा उतां आहे न हुन पासे, लॻंदो आहे न मिड़ेई किथे त
हा छुटियुनि में ऐं भॻवान ठाता आहिन तीर्थ त पंहिंजो मूंखे बि वञणो खपे। भॻवान जी रचियलु बस्तियूं आहिन ॾिसूं त सही हेॾी सुंदरु सृष्टि ठाती थई हुन न भाभी।
बाक़ी
शौक़ीन आओ तव्हां घुमण जा?
मां इलाही मां घुमंदी आहियां मुंहिंजे घोटु लिखंद आहिन चवंदा आहिन न ज मां शौंक पर आहियां त घुमा, मां चवंदी आहियां मुंहिंजे मालिक हा उहे शोंक बि हूंदा आहिन। उहो, किराने जो थऩ त त उहो थोडी देर वेंदो थऩ, न, उहो छॾे न सघंदा आहिन न
त घोट सां गॾ ई मौज ईंदी थव़।
न असां न हाणे बेटे सां हली वेंदमि गुड़िया उतां ईंदी। अऊं जीअं मां वयासि हेॾे हाणे त अञा थी आहियां, महीनो खन थियो आ। वृंदावन मथुरा वई हुयमि मां, त उहो मतलब सौ हा त हुन सां साॅटरियूं वोटरियूं सब हलियूं। मसा घुमी आयसीं, मुंहिंजो घुमण थींदो ई थींदो आ।
सुठो ता करो न भई इहो त घुमी फिरी, ऐश बि था करो। सही आ जेसिताईं हॾियूं हलनि थियूं घुमिणो।
पो थोरी वञी सघंदासीं पोइ ॿियनि खे माण्हू खे चऊं हे वठी हलो वठी हलंदव। कोई न वठी हलंदो।
उहोई मुंहिंजी भेण हेॾो मथो पेई थी खाए हल सुबुह जो हल, मां हाणे मुंहिंजे घोट राजा तयार न आ चे थो दुकान ते कम आ कम मां चवांस थी रात रात जो कोई चमत्कार करे भोले बाबा त निकिरी वञू सुबुह जो असां बि।
अच्छा, हा सही आ।
उहोई चए थी न प्रोग्राम गॾ ई ठातो पर वरी कम जे चक्कर घर में थोड़ो अॻिते पुठियां थे तो प्रोग्राम ई
हा, सही ॻाल्ह। न मांखे लॻंदो आ घुमण मुंहिंजो बासल हुयो चॻॾन ॾिहंन खां। मिड़ेई हाणे उतां बुलाओ अचे पियो हा बुलाव न अचे पियो हाणे अलाए कीअं मां लिख कई थई महिनो खन पहिरियों गुड़िया टिकेट ठारायू चईं रोज़ रोज़ चयईं त थी मां हितां ठारहिरायां थी पो तूं निकिरी पाईंदीअ आ।
अच्छा हा सही आह न भाभी सभु आहे त बुलावे ते आ सॾ ते आ।
ह सावण बि महिनो लॻी वेंदो न ग्यारहां जुलाई खां।
तौमास त
न न त ग्यारह खां सावणं लॻी हुई न न मेनू
अच्छा
हा न भयामञींदा आहिन न हुनमें ॾेखारनि था रील्स में बि
अच्छा
हा जीअ सोरहीं तारीख़ जगन यात्रा निकिरंदी न।
हा हा
हा त उहो उनखे उन ॾींहुं वेंदमि पोइ उते पइजी वेंदो न सूमर मुंहिंजो।
अच्छा सावण जो सोमार, ॾाढी भीड़ मिलंदव भाभी।
वेठो आहे महाकाल। जीअं, हाणे उन ई मर्ज़ी, उने ताणी पहुंची विया वी वॾी हो ख़ुशी ॻाल्हि आह।
वॾी ॻाल्हि आह, सही ॻाल्हि आह सावण जो सूमर आह, महाकाल जो दर्श त कंदव, वॾी शइ आ वॾी, बसि उहो भॻवान भक्तनि जो
एॾनि ॾींहनि खां चवां पो ई ॾिसो आख़िर पहिरियों न थी, हाणे थी आहे, पोइ मालिक जी रज़ा हूंदी न।
हूंदी तॾहिं- तॾहिं बिल्कुलु सही था चओ भाभी, ऐं जेको सॾु कंदो पाण ई पुॼाईंदो।
हा मुंहिंजी खाटूश्याम में हे बि न हुयो, इहो बि न, मुंहिंजे भाउ जी चईं हलणो थव। टिकेटियूं ठारायईं त वयमि हली, हा। पतो ई न प्यो कीअं घुमीं आयसि, कटनी।
अच्छा कटनी, उहो मथुरा उहो हुनन तरफ़, जम्मू कटनी वारो।
न हे कटनी, ऐं जबलपुर एमपी।
अच्छा त पोइ त भई, सही आहे, तव्हां त।
एम पी में अहियूं न असां।
एमपी में आहूं। मुंहिंजा वॾा नानाणा आहिनि एमपी। बेरागढ़ भोपाल, ह त- त।
हूंदो न?
बेरागढ़, भोपाल।
बेड़ागढ़ भोपाल में हा, भोपाल बेड़ागढ़ विया आहियूं न। गुड़िया आहे न, चवांव थी न उते पढ़ंदी आहे भोपाल में। हुते सिंधी रहंदा आहिनि न।
ॾाढा- ॾाढा, हाणे त, पहिरें बैरागढ़ रईंदा हुआ। हाणे त सभु भोपाल शिफ्ट थी व्या नानाणा, धीरे धीरे सभु। अॻिते- अॻिते शयूं थी विययूं आहिनि।
तो न।
हा भोपाल में आहिनि न, नानाणा आहिनि मासी आहिनि। फुफी आ, खोड़ ॼणा आहिनि जींअं त।
त वेंदा आहियो?
हाणे केरु, शादीअ खां पोइ दुख- सुखनि में, हींअर वॾो मामा गुज़ारे वियो हो। तॾहिं वई हुयमि।
अच्छा।
बाक़ी न, भाभी हाणे मामा। गुज़ारे वियो, तॾहिं वई हुअम, हाणे त कान खोड़। ॿियो ॿुधायो भाभी तव्हां, भाभी मेन आहे न हे डिकी मिंजमांन। दीदी हिक चाॿी ॿाहिर रखोस्। मेन आहे भाभी अचणु- वञणु भारी आह, थकी था पऊं भाभी ट्रेवल सां। हाणे पेरीं जहिड़ी शरीरनि में सघूं कान थव, घर- परिवार हा भाभी।
एज केतिरी‌ थव?
एज मां छियालीस् साल जी आहियां। छहतालीह जी।
अशा।
तहां घणे साले जा?
चालीहे साले जी।
चालीह, त घुमों अञां छह साल में अंञां एनर्जी अथव तहां में। ऐं मां त, हाणें भाभी थोड़ो जेका शरीर आहिनि पारिवारिक परिस्थितियूं आहिनि, घर परिवार आहिनि, साहुरा सुठा मिलनि। त मोजा, दिमाग़ु घटि त डुकंदा हिनि, जिते स्ट्रगल वधीक मिले। पो ॿुदधी बि वेड़ी हलदी आ भाभी, शरीर बि पो वेड़ा ई साथ ॾीदा हिनि। अगरि पांजी परिस्थितियूं सुठियूं आहिनि त माण्हूं वॾी उमिरि में बि सर्वाइव कंदो।
त नूंह किथां यी थव
नूंह हितां लोकल ई आ असांजे हितां जी, पर भाभी थकी तब‌ अंऊ शहर, रिश्ता, परिवार, ॿार, घर जो करे -करे थकी ती पवां, ॿार कमू बि घटि कंदी आ, अना नंढड़ी आ उह बि एज नंढी तनि, ॿावीह ट्रेवीह साले जा ॿार हिनि। पो उन्हे हिसाब सां शरीर बि ॿारनि जा थी, पर भाभी मुखे ख़ुदि खे कीड़ो आ कम जो मां पंहिंजो घर हिकदम मेनटेन टिप- टॉप रखां। उहो सभु शयूं पांण जे अंदरि अस्तियुं मस्ति तियूं सभु, हे डॿो ॿाहिरां खणीं चो हिते। इह्यो रिमोट खणीं आईमांवती ॿाहिरि मां, हा।
गाल्हायो ता न इह्यो काल न रखजंदुव।
हा छा हले भाभी, गृहस्थी छॾंदी छा।
न त पो काउंट न कंदव न हो न कंदा काउंट
कंदा -कंदा। हो ख़ुदि न ॼाणंदा हिनि असांजी गृहस्थी आ हाणें हीअं त हाणे धरम खाते को ढुक पांणीअ
न उहो न भई चवनि ता वरी मां उहोई त उन्ह ॾीह कयो त हुअ चए, हाणे मां किचन में रोटी कयां पई, हाणे रोट रोटी कंदो माण्हूं त भई थोड़ो आवाज़
पो छा हिकु सेकेंड त हाणें ईअं चईंदासीं न शाम जो समय आ को गृहस्थी वारा माण्हूं, असां कोई सन्यासी थोड़ी न हुं। जो पांण सभु शयूं छॾे जीव हलाईंदासीं। ओ मां त भॻवान ते छॾंदी आहियां जीअं भॻवान खे उचित लॻे उहो कमु थींदो, हो जेके वधीक त एतिरे नियमनि कानूननि में हलनि ता, हुनन्हनि जो पो भॻवान ई ॼाणें।
हा न मुखे बि कंहिं ॿुधायो तॾीहि ती मां ॿुधायां माखे त पतो कोन्हे मुंजी अंञां हितां काल। तहां कॾी ज्वाइन्ड थिया आहियो?
माखे त थी वियो पंद्रहां ॾींहं।
अच्छा। त पो काल लॻाईंदा हुंदव सभु याने ॿ ट्रिन खे लॻाया हुंदव न।
त कॉल लॻायां ती। सभु करा पई ती भाभी - -
अच्छा सुठो हूंदो न बारिश वारिश पए व ती - -
ॾाढी मस्तु, हिते त मौसम बि सुहानो बारिशियुं बि सुठियूं। मौज वारो मौसम आ असांये हिते त, अॼु कान पई अॼ मां कपड़ा धोता त भॻवान खे चयो मां अॼु न
हा, न कल्ह भी मां बि थोता त न पई पो - - पोइ, हाणे अॼु लॻे थो मौसम ठही आयो आ।
मस्त मींहं पय था पहन हिते। ॿुयो बुधायो तव्हांजे हिते अथव बारिशूं? बारिशयू जी मौजू त सुठियूं आहिन भाभी पर न कपड़ा, घर जा कम जेके रुलन था, हा
किथे, किथे बाढ अची वई आह न, ॿाढ अची वई आ न - उन साइड चॻी लिफ़टन ताणी पाणी अची वियन आहिन अऊ हाण ट्रे हज़ार सिलेंडर नदीअ में वई हुयव पाण।
अरे वाहेगुरू, हाणे किथे ॾिसो मीहं आहिन त मौजू आहिन किथे ॾिसो - -
गुजरात हेड़ी साइड हूंदा आहिन न, म मीअं ॾाढा आहिन हिते। भोपाल में मीं थो पए - -